हेलो
हँ की हाल समाचार
अपन कहियौ
हँ हमरो ठीक छै
ने
ह नहि भ तऽ कुछ नहि रहल छै एखन
नहि भरल छै कुछो
ह ह
तब भेलै नाश्ता पानी
हँ नास्ता पानी भेले
ई सब
अमहर तऽ भए गेले नाश्ता पानी ऐखने कनी देर पहिले केलु हे की सब भेल ह नाश्ता पानि‌ अहाँ केँ
हमर तऽ भेलै अहाँके पूड़ी सब्जी जिलेबी
ओ
जलेबी रहै पुरी ठिक रहै हँ के र
दूटा जिलेबी लेबाक चाही
हँ से तऽ ठीके कहलिय बहुते बच्चो तऽ छै
हाँ, जेहो बात छै, ई बात छै
अच्छा, अहाँकेँ कि भेल नाश्ता पानी भेल।
हमर तऽ ओह रोटी भुजिया। तनी चाटनी।
कथि केँ चटनी दैय हैय चटनी कथि केँ ‌रहै
अरे ओे टमाटर के कनि चटनी नहि होइ छै, ओहिसँ
ओ।
हुँ केहेन यऽ उमहर केँ मौसम ठीक य कि नैय
हँ, एमहर बहुत पाइन होइया उमहर पाइन पाइन होइया कु नहि।
हँ पाइन होइ छै लहका लौकइ छै सब होइ छै इमहर की
अ
हूँ। अहुूँ के औमहर भऽ रहलैय पाईन नऽ
हँ पान तऽ बड़ा बहुते भऽ रहलय
रौद उगि गेलै की नहि, ओ?
नेई हल्का फुलका
चल।
ज जारा पायने है
तऽ कखन जेबै कॉलेज खुल यै नहि कॉलेज एखन
ए कॉलेजे मे छी त।
अच्छा कॉलेजे मे छी
हँ, हँ।
ओ।
अहाँ कतऽ छी
हम तऽ एखन छियै विदेश।
ओ विदेश मे कि करै छी।
एने आयल राहू कनि काम रहै।
ओ।
मे काम से एलो विदेश अब जायब काल्हि या। परसुके टिकटये निकलब।
हँ।
हूँ।
आओर सभ कहियौ फेर कि होइ छै।
ए भह कुछो नै रहल छै कनि ईमहरे आयलु छलु कनि घुमऽ लए तऽ सोचलहुँ कनि फोन लगबै छियै, देखै छियै, कि करै छै सभ
हँ से तऽ ठीके कहलू।
हू। तब कहियो आओर सभ।
हाँ सभ ठीके छै।
कॉलेज मे की भऽ रहल है
भऽ तऽ कुछ नहि रहल ह पाइन तानि तऽ एते होइया जस।
छै होइ छै कि नहि।
न पढ़ाई लिखाइ नहि होइ छै। खाली इम्हर उम्हर। इम्हर अन्हार मीटिंग ई सभ खाली ई सभ जादा होइ छै।
कथी के मीटिंग यो
इहै झूठ फूस केँ कुछु कुछु मीटिंग होइत रहै छै
ओ
इ, मीटिंग पीटिंगमे न रह पढ़ाई लिखाई करु अहाँ।
हँ से तऽ छै हे पर एतऽ ओतऽ पढ़ाई लिखाई नहि होइ छै खाली इम्हरे आम्हर कऽ करै छै।
तऽ कॉलेज जाई छियै कि नहि पाढे लऽ।
जाई छियै कि कॉलेज।
जाई छियै।
कॉलेज जाई छिये खाली अटेंडेंस लेबह।
आ ओ तऽ पचहत्तरि परसेंट मैट्रिक केने यए ने अहाँसभके?
हँ, हँ।
ओ इहे कारण।
जाइत भाई
कए घंटा क्लास चलैया?
छै तऽ तीने घण्टा के लेकिन तीन घंटा चलै नहि छै कहियो कहियो दूए घंटा चलै छै एक हो चलहु ने परै छै सिस्टम
तऽ लेबो होइत हैत‌ ने
हँ लैबो होइ छैय दू बजे से होइ छैय लय पड़त के जायते नहि छलै ह।
ए तऽ गलत करैत छी न लैब जायब ने।
हँ से तऽ छैहै
लैब जाय केँ चाही
ह ई तऽ ठीके कहलियै अहाँ कि लैब तैब जायके चाही।
तऽ ओतअ काइ टाइम खाना दैय यऽ मेस मे
तीन टाईम दैऽ य खाना।
कखैन कखैन
भोर मे एक बार खाना दै या एक बार फेर रात के भोजन देय
ओ
राति में रोज आठ स नओ की आठ
आठ से दस बजे तक रहैत छै कतबे जेबै तऽ
ओ मानि लिअ कहियो लेट उट भऽ गेलै तऽ देतै कि नहि खाना? आबऽमे ककरो लेट भऽ गेलै तऽ खाना दै छैय की नहि ओ।
हँ हँ दै छैय।
ई होइ छैय ने।
हाँ रखबा देत
खाना केहन खुअबैया बढ़ियां?
हूं मिलाजुला कऽ ठीके खुआबैया।
हँ
जेहन हो होबाक चाही ओहन खुआ दैया।
कॉलेज कत य
हमर मर बेतिया कॉलज हैय।
बे तिय तरफ ने इंजीनियरिंग कॉज य
हाँ
ह
खेलके व्यवस्था अय कि नहि होत?
खेल के तऽ खूब व्यवस्था है बढ़िया ग्रामउंड अय। तऽ खेल खेलय ला।
अच्छ ग्राउण्ड बढ़िआँ अइ ने बस आब की चाही ग्राउंड बढ़िआँ अइ आब की चाही।
हँ
तऽ ग्राउंड मे पानि हैत लागल?
अ तते पानि भ गेले कि सारा खेल एखन बंन्द छैय।
खेलैत ने ह सब तऽ ठीके या।
हू
आ कोनो बात नहि।
हँ
पानि छूटत तऽ चलि जायब खेल लए कोनो दिक्त नहि।
पानि छूटतै तब फेर जेबै खेल तेल ल।
हँ एखन कॉलेज कए बजे जेबै?
आय जेबै एगारह बजे तक।
ग्यारह बजे तऽ।
हँ
तब तऽ ठीक अइ एगारह बजे जाउ कॉलेज आरामसँ एक बजे तक आबि जाउ ने? हह ने एक बजे तक आइब जेबै ने तऽ फेर खेबै पिबै फेर चलि जेबै लैब आ
फेर लैर चलइए
हं हमर सबके एग्जाम कहिआ हैत
एग्जाम अइ हमर सबके अहाँके सेप्टेम्बर उप्टेम्बरमें हयत एग्जाम
हँ केटा सब्जेक्ट य ई वला मे
ईविल मे पाँच टा एकटा एन टीटीएल एो कोर्स होइ छै
आ एन पी टी एल कोर्स ऑनलाइन बला
हँ हँ
हँ तऽ ओहिमे ऑनलाइन करय पड़ैत छय
हँ
पैसो लगै हेतय
हँ से तऽ छै एखन पैसा तऽ लगते छय
एग्जामो देबऽ पड़ै छै एकर
एकर सेमेस्टर के एग्जाम होइ छय
नहि एन पी टी एल के अलग से एग्जामो देबय पड़ै छय
हँ हँ हँ एग्जाम देबै तब ने सर्टिफिकेट मिलत
अ तऽ ओकर एग्जाम कॉलेजे में होइ छै कि कॉलेजसँ बाहर
नहि नहि ओकर कॉलेजसँ बाहर होइ छय
हं
सेंटर दऽ छै ओते जाक इजाम देब पड़े छै
सेंटर अपने मोन से चुनय पड़ैत छय ने
हँ मुजफ्फरपुर ई सब ओत ओकर जते जगह सेंटर होय छै ओते टा डबल जाय छै ड एग्जाम चुइन लियौ
हँ हँ ठीक छय करू ई सबसँ फायदा होैत
हँ
हूँ
ओर सब कहियौ
और सब तऽ ठीके छय बस पढ़ू लिखू ई सब करू
हं आ खाना पीना की बनतै
आइ देखियौ की बनै छय भाद दर सब्जी तब्जी हेतय कुछो के य दालि भात चोखे हैएत जा सम लगे
ओहो
हूँ
दाइले भात हँ दइलो भात एक दिन खायके जरुररी होइ छय
जरूरी होइ छय सी बात
सब दिन आब मसल्ले ई सब खेबै तऽ पेटो कऽ तऽ एक दिन आराम दियौ
हं आराम देबऽ के छै कि पेटो के एक दिन
हँ दालि भात ख तऽ कनि पेटो आराम बत सिम्पल खाना
तब कहियऔर सब घर में सबके ठीक हाल समाचार ये ने ठीक
हँं सब ठीक छय
ठीक आई नऽ
आ ह
कोनो दिक्कत समस्य तऽ नहि ने यै?
नहि दिक्कत समस्या तऽ कुछ न अहाँके कोनो दिक्कत उक्कत?
नहि नहि हमर चलि रहल छैय भगवान भरसँ सब बढ़िआँ चलि रहल छैय।
हँ तऽ भऽ गेलै क सबके भगवाने के।
भगवाने की सब देल छैय।
ह तब तऽ भगवानेके छैय कृपा।
हू हेलो और सब ठीक ने? चलू हर हर महादेव शंभू। हेगे